जी नमस्कार
हेलो हेलो हेलो
आवाज दैय छै
हेलो जी नमस्कार
कहुने अहाॅं की हाल छै
अहाँके आवाज नहि आबै छै तय पर
अब जाइ छै आवजबा नीक ढंग से जाइ छीै आवाजबा?
हँ अब आबै छियै कहै छियै ने अहाँके समाचार फेर चल गेल छै अहाॅं के अबाज
हेलो
बोलै छी अहाँके की खाना पीना खैले छी अहाँ बता सकैत छीय
यहां के त खोइले छियै बाड़ा दिन के बाद खोइले छियै चिकन खोइले छियै रोटी खेलइले छियै ओर सुबहेमे खैयले छियै हँ सुबह मे खैले छियै दाल भात अलु के भुजिया खैले छियै इहे सब खैले छियै। अहाँ से बता सकै छियै से की की खैले छियै
हम त खयले छी भात दालि तरकारी अचार भिन्डी के भुजिया, घिउरा के भुजिया घिउरा के सब्जी खैले छी।
ह हमहूँके त बड़ा नीक खाना खयले छलहुं
पहिले छी बाड़ा नीक न
हुं
कबो खइले छी, कथि
जी अहाँ के हम, अहाँके कहे के चाहै छियै से अहाँ के आवाजबा है ने बड़ी कट कट के आबै छियै सुनाइये न देवे छियै तहिया सुधारै छियै ने
आँय, की बोलै छी?
अहाँ के आवाज कट कट के अबै छी पूरा, हँ पूरा कट जाइ छै, बुझबे नहि करै छै अहाँ की बोलै छी
हँ अब जाइ छै, अब अब एकदम नीक जाइत होइ छै
जी अवाज अभी त नीक आबै छै
जी और बताउ ने अहाँके खाना पीना की की भेल छै
इहां त खाना पिनी खइले छियै जे पनीर चावल मटन और नहि कहले छियै सुबह कनि खएले छियै दाल चावल
बड़ा नीक नीक खाना खैयले छियै, हम त खैयले छियै मटन भात दाल भुजिया अचार घिउराके सब्जी भिंडी के सब्जी
अहुँ के त बड़ा नीक नीक खाना खएले छियै
तनि स्वादेमे खाना खइले छी अहाँ न बड़ा नीक नीक खाना खैले छी
जी और कहै छियै ने अहाँं के और एगो नया चीनी मिल बनै छै का भेल छियै
हम ना देखले छी, अहाँ देखले छी की चीनी मिल के
जी
कैसन बनै छै, नीक बनै छै
हँ नीक बनै छै उ प आध छै ओ ब चिन् प पसी छै त ओ माने जन
ना उ सब छोड़ू ने उ सब छोड़ू ने, बोलै छी, अहाँके मतलब कि खाना पीना में की की बना लेबै छी अहाँ तनि हमरा बताय छी त
हम बना लेबै छियै परोड़ के सब्जी बना लेेबैय छी, घिउरा के सब्जी बना लेेबैय छी। लौका के सब्जी बना लेबैय छियै। और कटहल के सब्जी बना लेबैय छी, आलू सब्जी बना लेवैय छी। सोबीन के सब्जी बना लेेबैय छी, चिकन बना लेबैय छी, मटन बना लेेबैय छी। अंडा बना लेेबैय छी मछली बना लेबैय छी और अहाँके इहे सब बना लेबैय छी, अहाँके की की बनाबे छी। आ रोटी सब्जी बना लेबैय छी, रोटी आ चावल बना लेबैय छी अहाँ की की बनाबै छी।
हम त बना लेबैय छी अहाँके बता दै छी। कि उ जो होकै छैय भात दाल उ जो भात पूरा नीक ढंग से बना लेवैय छी, दालो पूरा नीक ढंग से बना लेवैय छी। आ सब्जी में तनी दिक्कत हो जाइ छैय उहे कि नाव कहै छैय तनी की हो कहै छैय कि बनावै छी ने त कभो कबो मसाला ज्यादा पड़ जाइ छैय, कबो कबो कम पड़ जाइ छैय। त उ न बनैय छैय हमरा से झूठ ना बोलैय छी उ हमरा से न बनैय छैय त एहि ले ओ बनैबे न करैय छी।
उम्म जी ई त बात अहाँके नीक कहैय छियै। खानावे बन जाइ छी अधिकतर। की कहैय छी, ना ना कुछ कहैय छी अभिना पूजा करैय छी, अभी त अहाँ सुत के बाद करैय छी। अहाँ किछु पढ़ै छी का।
तय ना हम न कुछो करैय छी, हम सुते जाइत रहैय छी तब की हम सारा लोक के फोन करले छी त कोनो न उठाबै छैय। त जाइत रहैय छैय सुते।
पता छियै। दबा के खाना खोएले छियै ओकरा बाद ऐलै छीयै बिछौना पऽ ना। एक बैगे नींद पड़ गेल छैय। आ आ साढ़े आठ मे नींद पड़ गेल छियै। और हम खुद अप नींद प कंट्रोल नै कर पाबैय छियै। सुत गेले रहल छैय तो अभी उठल छी त अहाँ के देखले छी। इ मैसेजो कैले छीयै। आ फोनो
अ ना तक तऽ कोनो दिक्कत ना छैय, लोक सब करैय छैय, लोक सब मतलब की न हो जाइ छैय, कितना लोग से अभी समस्या होइ छैय। कितना लोक से अपन नीन्द बर्दाश्त न होइ छैय जानैय छीयै अहाँ।
जी ई त बात अहाँके नीक कहै छैय, ओहि स सुत गेले छैय। त अभी देखले छियै त अभी कइले छैय अहाँ के मैसेज कइले छीयै से करैय
इ सुत सूतलो न जरूरी छैय। जे ना सुतय छी ओकरो परेशानी भेल छैय, जे सुतय छी ओकरो परेशानी हो गेल छैय।
जी त अहाँके बात त नीक कहैय छिये। अहाँके कामोमे क ग ओकर बाद जाइ जाय छी छत पर सूते बड़ा गर्मी लागैत छैय
हम हम ओए छते पे न हम ओए हम ओए छते ते न सूतले छी। चाँद के फोटो घिच जै छी, अभी एगो चाँद के तो फोटो घीचे के एगो मन करेै छै, और का कुछो के मन करै छै।
त हँ, आहाँ के नाम? मोबाइल कीनलेै छियै ने, तो भी आहाँ के मन करै छै। आहाँ के भेज बहु क ले छी हमरा प
अबियो दूगो घीचने छी, जाने छी एगो बात। मोबाइलो से जब- जब फोटो लेवे छी, त तब- तब दिन के फोटो। फोटो आबे छै, लागे छै कि दिन के फोटो छै, आहाँ के जब भेजले छी देखे छी। कि दिने के लागै छै ओ।
ह छियै बुझाय छै। से जैसे बा मेघ -उघ ना होय छी तऽ ओऐसे होय छी।
तऽ नैय तऽ बादल तऽ रहे छै, देखू अभियो एगो लेे ले छी देखू अभी के जस्ट लेबे छी तऽ ओहो फोटो देखू, आहाँ के भेज देबे छी। कैसन होय छै, मतलब का पता काहे।
ह इ त।
और बताउ ने, अहाँ के तबियत सब नीक छै?
ह यहाँ के त तत म बुझइ छै कोनो अथी रहे छीयै, फीचर रहे छीयै, ओ सेस हो जाय छै।
जी देखे छिय पूरा मतलब, बादलो के फोटो दे देवे छै, ऊपर से लेकिन एगो चीज छै इतना अन्हारो मे पूरा मतलब की पूरा अपन फोटो दे देेले छे।
जी तऽ बात आहाँ के नीक कहै छी।
पूरा मतलब जे- जे चीज छै, ओ सब देख खा देेले छै, इतना अन्हार में तऽ देखबो न करे छैय लोग के।
जी जी ई त बात आहाँ निक, तऽ ई सबमे रहै छियै ने बहुत। कीचड़ ऐसन रहै छै, क तऽ मिलैत छै, आइ एना महगो मिलैत छै कुछ- कुछ। नहैर मे नैय क सकै छैय।
ह जी महगो मोबाइल न छै, तऽ एतना महंग मोबाइल मे इ सब फीचर होइके चाही, नैय रहै छै तऽ कोन खरीदै छैै। नमहर मोबाइल अगर फीचर हो कुछो होय छै, तबे ने लोग लेबे छै।
नैय जियान के बात नै प्राइवेसी सब होक छै समझे छियै आँहा!
हुँ की होय छैय।
ऊपर से ब्रांडो छै, तऽ एकरा लोग लेबे छै ई कारण। और कोनो कारण थोरे लेबैय छै।
कहै छै। एहि सब मे ब्रांड- ब्रांडे के त सब प्रमोशन करे छै तऽ मिलेै छै।
बोलेै छी, बोलेै छी, छोड़ू ने, उ सब ना बोलेैके चाही, इ सब बातों में न बोले के छैय। बोलेै छी कि आहाँ के मातााजी- पिताजी कैसन छैय से
जी इहाँ मातााजी -पिताजी सब नीक छैथ। अहाँ के कोहोय छै, माताजी पिताजी केहन छैथ?
हमर तऽ मातााजी -पिताजी भी सब नीक छै, अहे जैसन बोलय छियै ओसाने छै तनी। पिताजी के तबेत खराब रहे छै तऽ अब -सब नीक छै। जानै छियै। गेमो खेले में मजे न आबे छै मतलब की गेमो तऽ नीक चलेै छै। लेकिन दिक्कत इ होय छै कि। एमे म हमरा से होबे न करै छै गे मो आ।
अहँ कै अभी।
ऐसे बढ़िआँ त ऐसे बढ़िआँ तऽ हम एंड्रॉइडमे खेलैत रहै छी लेकिन। इहो बड़ा नीक छै समझे छीय हम बड़ा नि। नीक छै लेकिन, कोनो सम कोनो समस्या न भेल छै।
अहाँके अभी खेले छियै या।
हँ तनी मनी खेलइ छी।
हमहहुँ खेलबे करै छियै।
जी एकदम नीक करै छी एतना। मजा नु आबै छै खेले मे ए ल खेल लेबे छै तनि मनि।
हँ हॅ बात कहै छी। लेकिन हम मजा ल नहि खेलैत छी टाइम पास ल खेलैत छी।
आओर बताउ ने अहाँके खाना पीना मे की की अचछर से होइ छै नीक लागैत छै कोनो। खाना पीना के बारे मे बताउ न हमरा।
हमरा तऽ सभ से नीक खाना लागै छी। परोड़ के भुजिया आर चट-। नीक लागै छी परोठ के चटनी खेले छी अहाँ के।
परोड़ के चटनी त ना खैले छी, लेकिन बैगन के खैले छी।
हुॅ हम बैंगनों खेने छी। परोर के चटनी खाइ छी ने परोर हमरा बड़ नीक लागै छै।
आ तऽ होबो करैत छै नीक। कैसे नाचे परवल के भरुआ बनाई। न हम न खैव न परोर के भरुआ खले छीियै। अभी की केना खैले।।
अहाँ के माता जी से पूछे छियै ने अहाँके मातााजी बता देबे छियै।
की परोड़ के भुजीया।
नहि परोर के चटनी।
कैसन लागै छै मतलब स्वाद केना होइ छै अहाँ बता सकै छी।
बड़ा नीक लागैत छै ताहिया अथी पर्व होय छैय ने। पका देबे छी ओकरा बाद, ओहिमे मिर्ची रख देबे छियै। आ मने नीमक रहे छै, धनिया मिले छी, ओहिमे आउ नीक लागे छै। हम खरीदे छी जे हमरा ज्ञान स त बड़ा नीके लागे छै। ए जी अहाँके सवाल के हिसाब सँ आंगना बता पाबै छी अहाँ।
न त आ न त। अहाॅ के नीक लागे छै तऽ हमरो ने नीके लागे छै कोनो दिक्कत थोड़े होइ छै।
एना तऽ बहुत लोक के नाहि नहिये नीक लागे छैलइ से अहाँके बात बड़ा नीक लागे छै। तभिआ समय मिलते अहाँ बात गप्प सप्प करै छी धन्यवाद नमस्कार।
ए हमरो अहाँ से बात कर के बड़ा। कई आओर समय मिलै छै कह। बोले छी हमरो अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागले छैय आ कोई ओर समय मिले छैय त। अहाॅ से बात होइ छैय की नमस्कार धन्यवाद अहाँ अपन। हाँ अपनो ख्याल रखे छी अपनो परिवारो वाला के ख्याल रखे छी अपन पूरा खानदान